नमस्कार मित्र।
कार, सब ठीक छै।
बिल्कुल-बिल्कुल, त आज हम एक बहोत महत्वपूर्ण विषय पर बात करै क चाहै छी। ई बहुत समय से इच्छा छी। भारत के कृषि, ठीक छै।
ठीक छै।
कल्हि हम भारतक कृषि व्यव्स्था के बारे में पढ़ै ह रहल छलहुँ। आ हमरा एहसास भेल जे कृषि केवल एक व्यवसाय नहि। बल्कि करोड़ों भारतीय सबहक जीवन आधार अछि।
बिल्कुल, एहि कारण भारत के लंबे समय से कृषि प्रधान देश। कहल जाइत अछि।
भारतक अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र। एखनीयो खेती पर निर्भर करै छथि।
हँ, लाखो परिवारक आयक मुख्य स्रोत खेती आ कृषि से जुड़ल। गतिविधि सभ छथि।
हमरा लगैत अछि जे भारतक अर्थव्यवस्था में। कृषि के बहुत महत्वपूर्ण योगदान अछि। कृषि खाद्यान्न उत्पादन। रोजगार आ। ग्रामीण विकास, तीनुमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे भारत दुनिआक सबस पैघ कृषि उत्पादन देश। में से एक अछि।
हाँ। भारत चावल, गेहूँ, दूध, मसाला आ कतेको अन्य कृषि उत्पादक क्षेत्र। अग्रणी देश मानल जाइत।
सच कहू तो भारतीय किसानक मेहनतक सबसे बहुत प्रेरणादायक अछि।
बिल्कुल, कठोर मौसम वर्षा अन्न चुनौती। बीच किसान सब लगातार उत्पादन करैत छैथि।
हमरा लागैत अछि जे मानसून भारतक कृषि लेल अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि। ह्म।
हँ। देशक बहुत रास खेती एखनो वर्षापर निर्भर करैत अछि।
काल्हि हम सिंचाइ व्यवस्थाके बारेमे पढ़लहुँ
बिलकुल। नहर, टयूबबेल, बान्ह आ आधुनिक सिंचाई प्रणाली खेतीकेँ अधिक उत्पादक बनाबैत अछि।
सच कहू तऽ तकनीकी के उपयोग खेतीमे तेजीसँ बढ़ि रहल अछि।
हँ बस। आधुनिक मशीन, ड्रोन, मोबाइल ऐप आ मौसम पूर्वानुमान किसान सभक सहायता करि रहल अछि।
हमरा लागैत अछि, जे कृषि केवल भोजन उत्पादन नहि करैत अछि।
बिलकुल। कृषि उद्योग, व्यापार आ निर्यात क्षेत्रके सेहो कच्चा माल प्रदान करैत अछि।
काल्हि हम जैविक खेतीके बारे मे पढ़लहुँं।
हँ, जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण आ स्वास्थ्य भोजन लेल तेजीसे लोकप्रिय भए रहल अछि।
सच कहू तऽ भविष्यमे टिकाउ कृषि बहुत महत्वपूर्ण होयत।
बिलकुल। बढ़ैत जनसंख्या आ जलवायु परिवर्तन बीच कृषिमे नवाचार आव आवश्यक अछि।
हमरा विश्वास अछि, जे किसानसभ राष्ट्र निर्मामे महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि।
हँं हँ, सही कहलियै। भारतक कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहि, बल्कि देशक जीवन रेखा अछि। जाहिपर करोड़ो लोकसभ जीवन खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास आ राष्ट्रीय प्रगति। निर्भर करैत अछि। आ एहि कारण किसान वास्तवमे राष्ट्रीय अन्नदाता कहल जाइत छथि।
काल्हि हम भारतक कृषि व्यवस्थाके बारे मे पढ़लहुँ, मुदा आब हमरा विशेष विशेष रूपसे भारतीय किसानक उम्म जीवनक बारेमे जानबाक इच्छा अछि।
बिल्कुल। भारतीय किसान देशक खाद्य सुरक्षाके आधार छथि। मुदा हुनकर जीवन बहोत रास चुनौतीसे भरल होइत अछि।
सच कहू तऽ जखन हम भोजन करैत छी तखन अक्सर एहि बात पर ध्यान नहि दैत छै, जे एहि भोजन पीछे कतबा मेहनत लागत अछि।
हँ, किसानक दिन बहुत भोरमे शुरू होेइत अछि। आ बहुत रास काज साँझ धरि चलैत रहैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे खेती केवल बाईं बैबाक नाम नहि अछि।
बिल्कुल। खेत तैयार करनाय बिया चुन्नाय, सिंचाई, खाद, फसल सुरक्षा आ कटाई सब अलग अलग चरण छैय।
कल्हि हम पढ़लु जे मौसम किसानक सबसे पैघ चिन्ता सबमे से एक अछि।
हां अधिक वर्षा, कम वर्षा, ओला अ सूखा सब फसल पर सीधा प्रभाव डालत
सच कहू तऽ किसान प्रकृतिसँ बहुत निर्भर रहैत अछि।
बिल्कुल एहि कारण मौसम परिवर्तन हुनकर जीवन के बहोत प्रभावित करैत अछि।
बुरा लगैत अछि जे आधुनिक तकनीक एहि समस्या के किछु हाँ ध धैर्य कम सकैत अछि।
हां मौसम पूर्वानुमान आधुनिक बीज आ सिंचाई प्रणाली किसान सभक सहायता करि रहल ऐछ।
कल्हि हम पढ़लु जे बहुत रास किसान एखनो पारम्परिक खेती करैत छ
भारतमे आधुनिक आ पारम्परिक दुनू प्रकारक कृषि एक संग देखल जा सकैत अछि।
सच कहु तो किसानक धैर्य बहुत प्रेरणादायक लागैत अछि।
हां महनो मेहनत करला बाद फसल तैयार होइत अछि आ तखन आ जा के परिणाम भेटैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे खेती केवल आर्थिक गतिविधि नहि बल्कि जीवन से शैली सेहो अछि।
बिल्कुल बहोत रास किसान पीढ़ी दर पीढ़ी खेती से जुड़ल रहैत अछि।
कल्हि हम देखलु जे कृषि से ग्रामीण संस्कृति सेहो जुड़ल अछि।
हां फसल कटनी कृषि पर्व आ ग्रामीण उत्सव सब खेती से गहरा सम्बन्ध रखैत छथि।
सच कहू तऽ किसानक योगदानक सम्मान अधिक होयबाक चाही।
बिल्कुल कियाकी देशक प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान पर निर्भर अछि।
हमरा विश्वास अछि जे कृषि के भविष्य पुरा मजबूत बनावल जा सकेत अछि।
हाँ। शिक्षा, तकनीक, सिचाई, आ उचित बाजार व्यवस्था द्वारा किसानक जीवन बेहतर बनावल जा सकत अछि। भारतीय किसान केवल अन्न उत्पादक नै बल्कि राष्ट्रिक जीवन रेखा क्षति जिनकर कठिन परिश्रम, धैर्य या समबन्ध समर्पणक कारण करोड़ो लोक सबके भोजन उपलब्ध होइत अछि। आ एहि कारण हुनकर योगदान राष्ट्रक सबसे महत्वपूर्ण योगदान सबमे से एक मानल जाइ।
कल्ही हम भारतीय किसानक जीवनक बारे मे पढ़लू मुदा आब हमरा जान करबाक इच्छा छैय जे भारत कृषि क्षेत्र मे एते प्रगति केना एक लख।
'बिलकुल' एहि प्रश्नक उत्तर हरित क्रान्तिक के इतिहास में छिपल अछि। हरित क्रान्ति, भारतक कृषि इतिहासक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सबमे से एक मानल जाय।
सच कहू तऽ हम हरित क्रान्ति शब्द बहुत सुने छी। मुदा एक एकर वास्तविक अर्थ पूर्ण रूप से नहि बुझैत छी।
हाँ, हरित क्रान्ति ओ प्रक्रिया छल, जाहि द्वारा आधुनिक बीच सिंचाई, उर्वरक, आ वैज्ञानिक तकलीक के उपयोग से, कृषि उत्पादन, तेजी से बढाउल गेल।
हमरा लागत अछि जे, स्वतंत्रता के बाद भारतक सामने, खाद्य समस्या रहल। होयत।
'बिलकुल' उन्नीस सौ पचास, आ उन्नस सौ साठ के दशक मे, भारत के खाद्यान्य कमीमे, संघर्ष करबा पड़ैत छल।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे देशके विदेश से, अनाज मगाब स्थिति बनि गेल छल।
हाँ एहि कारण कृषि उत्पादन बर्णिया राष्ट्र प्राथमिकता बनि गेल।
सच कहू तो एहन परिस्थिति मे, समाधान खोजना बहुत जरुरी हल। ओ होयत।
'बिलकुल' वैज्ञानिक शब्द, उच्च उत्पादकता वाला बीच विकसित करए लगला।
हमरा लगैत अछि जे, सिंचाई व्यवस्था सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत होयत।
हाँ नहर, बांध, आर टयूबबेल विस्तार से खेती, अधिक विश्वसनीय बनल।
कल्हि हम एम एस स्वामिथन के बारेमे पढ़लहुँ।
'बिलकुल'डाक्टर एम एस स्वामीनाथन के भारतक हर क्रांति प्रमुख वास्तुका सबमे से एक मानस जायत अछि।
सच कहू तो वैज्ञानिक शोधक प्रभाव कृषि पर, एते गहरा होयत। ई हम पहिने नहि सोचैत छलहुँ।
हाँ, विज्ञान आ कृषि जखन एक संग काज करैत अछि। तखन उत्पादनमे अद्भुत वृद्धि होयत।
हमरा लगैत अछि जे हरित क्रान्ति से, किसानक आय मे सेहो सुधार भेल होइत।
'बिलकुल' उत्पादन बढ़ला से कतेको क्षेत्रमे आर्थिक स्थिति मजबूत भेल।
काल्हि हम पढ़लू जे, पंजाब, हरियाणा, आ पश्चिम उत्तर परदेश एहि परिवर्तनक प्रमुख क्षेत्र छै।
हँ एहि क्षेत्र सबमे, हरित क्रान्ति के प्रभाव, प्रत्येक स्पष्ट रूप देखल गेल।
सच कहुँत, आजुक भारतके खाद्य आत्मनिर्भरता, एहि परिअसप्रणाम अछी।
'बिलकुल' हरित क्रान्ति बिना भारतक वर्तमान कृषि स्थिति, कल्पना करब कठिन अछि।
हमरा विश्वास छी जे, भविष्यमे सेहो कृषि मे नओ क्रान्ति सम्भव अछि।
हँ डजिटल कृस्ति ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजैविक हति भविष्यक दिशा निर्धारित क सकैत अछि।
सही कहलु जी। हरित क्रान्ति केवल कृषि उत्पादन बढ़बाक कार्यक्रम नहि छल, बल्कि ओ भारत। तक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता आ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के एहन एति ऐतिहासिक अभियान छल जाहि द्वारा। देश आज-कल खादन संकट निकेल। विश्व प्रमुख कृषि उत्पादन राष्ट्र सभमें शामिल सकल।
कल्हिये हम हरित क्रान्ति बारेमें पढ़िलियौ। अ मुदा अब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भविष्यमें भारतीय कृषि। कोन दिशा में बढ़ि सकैत अछि।
बिल्कुल, कृषि क्षेत्र तेजी से बदलि रहल अछि। जे खेती पहिने केवल अनुभव पर आधारित छल, आब धीरे-धीरे विज्ञान डाटा। तकनीकी पर आधारित होइत छल।
सच कहू त आजुक किसान पहिने से बहुत बेसी जानकारी प्राप्त कर सकै छै।
हँ मोबाइल फोन आ इन्टरनेट द्वारा किसान मौसम बाजार मूल्य आ खेतिक। तकनीकी जानकारी तुरन्त प्राप्त सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे तकनीक कृषि के अधिक लाभदायक बना सकैत अछि।
बिल्कुल, आधुनिक तकनीक द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन सभ। सम्भव रहल अछि।
कल्हि हम ड्रोन आधारित खेती के बारे में पढ़लियौ।
हां, ड्रोन द्वारा खेतक निगरानी कीटनाशक छिड़काव आ। फसलक स्वस्थ विश्लेषण एकल जा सकैत अछि।
सच कहू त, ई विज्ञान कथा जिकाँ लागैत अछि।
हां, मुदा आब ई वास्तविकता बनि चुकल अछि आ भारत मे सेहो धीरे-धीरे। अपनाओल जा रहल अछि।
हमरा लगैत छै जे कृत्रिम-उद्यमता यानि कि। रिहाय सेहो कृषि मे उपयोगी साबित होएत।
बिल्कुल ए-आई फसल रोगक पहचान उत्पादन अनुमान आ मौसम विश्लेषण में सहायता सक। कैत अछी।
हम इस सब सुनलौं।
हँ स्मार्ट फार्मिंग से सेंसर डेटा विश्लेषण आ स्वचलित। मशीन उपयोग करल जाइत अछि।
सच कहू त भविष्यक किसान केवल खेत में काज करनिहार व्यक्ति नहि रहत।
बिल्कुल, भविष्यक किसान के तकनीक डेटा आ बाजारसँ। सभहक जानकारी सेहो रखबाक आवश्यकता होयत।
हमरा लगैत अछि जे जलवायु परिवर्तन कृषि लेल। एक चुनौती बनी रहल अछि।
हँ तापमान वृद्वि।